हेलो नमस्कार मित्र कोना छी
हम तऽ ठीक अछि अहाँन सुनाउ अपन
हँ हमरे सब ठीक छियै बहुत दिनक बाद आराम से गप्प करबाक के मौका भेटल छै आय हमरा एकटा रोचक घटना याद आबि रहल छै सोचलु अहाँ संग साझा करी सुनब चाहब
हँ काहे नहि सुनब की बात छै अहाँ जखन कहानी सुनाबैत छीयै तखन सुनबमे बहुत मजा आबै छै हम ध्यानसँ सुनि रहल छी सुनाउ की कहैत अछि
अच्छा काल्हि साँझ हम गामक पुरान पोखरिक कात गेल छलु ओतै बैसला बहुत पुरान याद सब मन मे आबै देखलु वातावरण बहुत शान्त छल मन बहुत प्रसन्न भय गेल
ह तऽ पोखरै के पा कात बैसबय के सच में बहुत नीक लागै छै ओतय शान्ति सेहो भेटैत छै आ ओर सोचबाके मौका सेहो मिलैत अछि तखन अहाँके की याद आब आबि गेल आगे बताउ
हमरा बचपनक दिन याद आबि गेली जखन हम दोस्त संग सब ओही पोखरी लग खे जाय छलु पूरा दिन हँसी खुशी से बितले ओ दिन बहुत सुन्दर छल
हँ बचपनक याद हमेशा खास होय छै जिम्मेदारी तऽ जखन कम रहै छै आओर खुशी बेसी भेटाय छै एहि कारण ओ समय जल्दी नहि भुलाय छै हमरा तऽ सेहो अपन बचपनके बहुत याद आबै छै
बिल्कुल तखन हमरा एक एकटा पुरान दोस्त सेहो भेट गेल बहुत वर्ष बाद भेंट भेल पहिने तऽ हम दुनू एक दोसरा के पहचानियो नहि सकलौ धीरे धीरे सब याद आब आबि गेल
वाह एहन भेंट तऽ बहुत खास होइत छै बहुत बहुत स्वागत जखन पुरान दोस्त भेटैत छै ने तखन बहुत खुशी होइत छै तखन अहाँ दुनूके की की बात केलहुँ
हम तऽ पहिले बहुत खुश भेलउ हम दुनू बहुत देर तक बचपन बात करैत रहलु स्कूल खेल शिक्षक पुरान शरारत सब याद करै छै बात करैत करैत समय क पताहनहि चलल बहुत आनंद आइब रहल छल तोरा इ सब बात केहन लागत
ई तऽ सच में बहुत सुन्दर भेट रहल पुरान दोस्तोसँ मुलाकात होइ तऽ पुरान दिन फेरसँ जिवित भए जाइ छै कतको बात तऽ जे भुला गेल रहै छी तो फेर आज आबि लगैत छै मन बहुत खुश भय जाइ छै एहन पल वार बार नहि आबैत छै ने
ह ह बिल्कुल हमदुनू इसकुलक दिन याद करए लगलग कोना हम समय पर गृहकार्य नहि करैत छलहुँ आ फेर सिक्चर डाँट खायइत चलू वो बात याद करके दुनु बहुत फँसलो पुरान दिनके मजा कुछ अलग छल आउ आज कंही मुसकी आबि जाइ छै
हँ असकुलक दिन सच मे बहुते खास हो छै तखन जी जी माद र कमरा छय दोस्ती बहुत समानता बनाबल चाही एक दूसरा से छोट छोट बात में बहुत खुशी भेटैत छै एहि कारण समय बनि जात छी
फेर हम खेलेलक बाद करे लगलै रोज साँझमे मैदानमे निपटैत रहैत छली हार जीत स बेसी खेलबा खुशी रहैत छै घर मे बजाबै लेल लोग आबि जाय छै मुदा हम खेल छोड़बाक तैयार नहि रह सकै
हं ई तऽ लगभग सब बच्चा के कहानी खेलऽ के समय केना बीति जाय रहल छय तव पता त नै चलै छ तखन घड़ीके चिन्ता नय रहै छल आओर बस खेले आऔ दोस्ती के महत्वपूर्ण लागै चलता खाना तऽ बहुत सुन्दर समय छल ओ सब
बिलकुल हमर दोस्त कहल जे आब सब बदलि गेल छै रूप मेहस्त में गेल छी पहिने जेका रोज बेेडद न होय छै मुदा पुरान दोस्ती एखनो ओतबे मजबूत छै ई सुइन के बहुत नीक लगली
हँ सच दोस्ती तऽ समय से कमजोर नहि होइ छै पहले भेँट कम हो मुदा अपनापन बनल रहै छै जखन दोस्त भेटइत छथिन तखन लागै छै जे कखनो दूर भेलिये ने तऽ ई दोस्तीके तऽ हँ बहुते खास बात छै
ब फेर हम दुनू पोखरिक कात बेसीके सूर्यास्त देखे रह रह रहलू आकाशक रंग धीरे धीरे बदलैत छै जैस बहुत सुन्दर लागैत छै वातावरण बहुत शान्त छै मन मे अलग तरह से खुशी छै शान्ति छै
हँ प्रकृतिके सुन्दरता और पुरान दोस्तो साथ दुनु एक सङ्ग भेटि जाइ तऽ समय यादगार बनि जाइत छै एहनपल
बिल्कुल
जीवनमे बहुत कमाबै छै एहि कारण एकर महत्व बेसी होइ छै सचमे बहुत सुन्दर अनुभव रहल
बिलकुल मन तऽ मोह गेल छै जखन घर जयबाक समय भेल तखन हम दुनू एक दोसरा से फेर भेटबाक वादा केलहु फेर विधान लेबक समझ छोड़ा भावुक सेवो लगे छै मुदा मन में खुशी छल जे फिर से भेंट भेल बहुत नीक दिन रह
बिलकुल कखनो कखनो एकटा साधारण मुलाकात सेहो पूरा दिन खास बना दै छैय हँ कि ई कहानी सुनयमे हमरा सेहो बहुत नीक लागल जेकि पुरान दोस्ती या पुरान आप सभाके अपन अलग महत्व होइ छै सच में ई तऽ बहुत बहुते ही सुन्दर अनुभव छै
बिल्कुल घर अदा पर बादो हम वही मुलाकात के बारे मे सोचेत रहली बहुत दिन बाद एहन खुशी महसूस पुरान दोस्त से भेट सच में खास रहल मन बहुत हल्का प्रसन्न लगै चलो दिन आसानी से बुल पाए न जा
हँ किछ मुलाकात एहन होइत छै जे दिलेमे बसे जाइ छै ओ यादक सोचीके मुसकी आइब जाइत छै जीवनके व्यस्तता बीच एहन पर बहुत मुल्यवान होइत छै इह कारण दोस्ती के हमेशा रसुजाइके रखबाके चाही ई तऽ बहुत नीक अनुभव रहल
बिलकुल आर हम सोचि रहल छी जे जल्दी फेर ओ दोस्त भेंट करे बहुत बात एखनो बाँकी रहि गेल छै पुरान दिनक किनको कहानी फेर याद करबाक अछी वो सर समय लि बहुत आन दाग छै मित्रता सचने अनमूल होइ छै कि
हँ बिलकुल सही कहै छी सचय में तऽ तऽ जीवनके बहुत पैघदान होइत छै कठिन समयमे सेहो ओ साथदैत छै आओर एहि कारण पुरान मित्रता के बनौने रखबाके चाही ई सम्बन्ध बहुत खास होय छै
बिलकुल तऽ हमरा तऽ ई मुलाकात एकटा बात फेरसे सिखा देलक जीवन में सम्बन्धक महत्व बहुत पैघ छै समय निकाइल के अपन लोग से भेंट करैत रहबाक चाही एहिसँ खुशी बढ़ैत छै याद सेहो सब बनैत रहै छै
बिलकुल सही काली सब अपन अपन काज में व्य्स्त भए गेल छथिन ह मुदा अपन लोक के लेल समय बिलकुल बहुत निकालबाके बहुत जरूरी छै सम्बन्ध के मजबूत रखबाक लेल बातचीत सेहो जरूरी होइत छै नै तऽ दूरी बढ़ि जाइ छै ई बात हमेशा याद रखबाऽ के चाही
बिलकुल हम याद रा कची वही दिनक बाद हम किछु दोसर पुरान मित्रसब सेहो याद करे रहललोग सोचलहुँ जे दिन बहुत से हुनका सबसँ बात नहि भेल छैे केतको लोक से सम्पर्क टूटि गेल छै फेर से जोड़बाक मन करै लागल ई विचार बहुत नीक लागल तऽ हम तोरा फोन कैर कैर केर करली
हँ ई तऽ बहुत सुन्दर बात छै पुरान मित्रसँ फेर बात होय तऽ बहुत खुशी भेटै छै कतिको पुरान याद फेर ताजा भै जाइत छै समामान फेरसँ मजबूत बनी लगैत छै एहिसँ मन सेहो प्रसन्न रहै छै
बिल्कुल दोसर दिन तऽ हम एकटा पुरान मित्रसँ फोन कयली पहिने तऽ ओ हमर आवाज पहचाने नहि सकै मुदा जखन हम अपन परिचय दे रहेैं ओ बहुत खुश भए गेल बहुत देर गप सब चलत छलल समय के पता नहि चलल
वाह ई तऽ बहुत नीक भेल अचानक पुरान मित्र फोन आबि जाइ तऽ ककरो खुशी भए जायत यहाँसँ बुझाइत छै जे वद्रता एखनहु जीवन छै बस पहला करबाक के जरूरत होइत छै तऽ बहुत सुन्दर अनुभव रहल तऽ फेर
बिलकुल हम दुनू पुरान स्कूल बात कर दैत रहलो पहल करबाक बाद शिक्षक खेलक मैदान आक्षा सबक चर्चा भेल कितको घटना फेरबी जाबि गेल हम दुनू खूब हसलहु मन एकदम ताजा भहि गेल
हँ पुरान बात सभसँ मे अलग मिठास होइ छै जतके पुरानाद होइ छै ओतके रोचक लागै छै एहि कारण लोक बार बार ओहि बातके ध्यान करैत छै ई तऽ जीवनक के बहुत सुन्दर हिस्सा छै बहुते आनन्द आबैत छै
बिलकुल धीरे धीरे हमरा बुझाइ जे खुशी हमेशा बेघ चीज छै कखनो एकटा फोन एकटा भेंट एकटा बातचीत से बहुत खुशी दे सकैत छी बस अपन लोक संग जुड़त रहबाक जरूरी छै ई बात नीक लागल
हँ बिलकुल सही हँ हमरा तऽ ई लागल जे छोट छोट बातमे अक्सर खुशी छिपल रहैत छै लोक ओकर खोजमे बहुत दूर चलि जाइ छै उदासी खुशी त बहुत नजदीक रहै छै बस ओकर महत्व त बुढबाके जगा छै ह
बिलकुल अब हम निश्चय कलू जे समय समय पर मित्र सबसँ बात करैत रहे चाहे पाँच मिनट लेल सही सम्बन्ध बनौने सब रखब बहुत जरूरी छै एहि से अपनापन बनल रहे छै आ जीवन में खुशी बढ़े छै
हँ बिलकुल ई तऽ बहुत नीक निर्णय छै छै कि मित्रता बनाबै लेल ह बातचीत हो चाही ताकि मित्रता बान्हल रहै तऽ ठीक छै फेर जे कबो गप्प करैलए जाइ तऽ छथि
बिलकुल बहुत नीक लगल बात करैत